हेलो। हेलो हेलो।
जी हेलो जय मिथिला।
जय मिथिला जय मैथिल हेलो ह कहू,
हेलो।
हँ हेलो।
हँ आवाज जा रहली है ह बजियऔ
हँ की हाल चाल छै ठीक छै
हँ ठीक छै अपने कतयसँ।
हम छी ओना त छी म दरभंगा जिलाके
अच्छा अच्छा
दरभंगा जिलाके छी। लेकिन रहै छी। जो आसाममे जोरहाटमे
अच्छा अच्छा जोरहाट ठीके छै ह हम तऽ दिल्ली फरीदाबादमे रहै छी मधुबनीके छी हम
अच्छा मधुबनी के छी अहा चलू दरभंगामे मधुबनीसभ तऽ सटले छै ने,
हँ एके भेलै।
ई जॉब कऽ रहल छी।
हँ जाव छै।
ह हमहु छी। एते जोरहटे जोरहटेमे सेटल छी। ओना अखन एल छी। नासिक हमर बेटा पुतोहु नासिक मे रहे-
अच्छा अच्छा
हम नाासिक ऐल छी। दिल्ली के मौसम तऽ बहुत गर्म हेत
हँ मौसम गरम छै। बारिश होइ छै। आब एक दू दिन पर बारिश भऽ जाइ छै।
अच्छा एखन ठीक एखन ठीक है ने नै तऽ सुनै से हमसभ दिल्ली में गर्मियो बहुत होइ छै। आर ठंडियो बहुत होइ छै।
हँ से तऽ छैहे
हुॅं
हुॅं
से छै
कहू आओर सुनाउ किछो सुनाउ ओतुका दिल्ली के किछ फेमस चीज ओना तऽ दिल्लीमे जानै छियै गेल छियै। हम घूमऽ ले
हुॅं हुॅं
लोटस टेम्पल राष्ट्रपति भवन ओकर बाद अहाँके ई
अ की कहै छै। तऽ लाल किला अक्षय धाम मन्दिर जे छै। से ईसभ गेल छियै। कनि कनि बहुत बेसी टाइम नै भेटल कियकि हमर कक्का रहै छथिन। ओतऽ तऽ अपन बहिनके बियाहमे गेल छलियै। तऽ कनिए टाइम मिललै ओहिमे जतय जते दूर भेलै घुइम लेलीयै कहलियै फेर कहियो जेबै तऽ आओर घूमै दिल्ली तऽ छै। तऽ बहुत बड़का अथी आ मतलब सब चीज के सुविधो छै। लेकिन उएह छै। जे मतलब पोल्यूशन बहुत छै। ने
हँ तऽ पॉपुलेशन जादा छै। ने आबादी बहुत छै। टा के दिल्ली में अहां के चैर करोड़ आदमी छै।
ह तहिसँ पोल्यूशन बहुत छै। ई ह
जाद
अ हमस जतय रहै छी नासिक मे एतय बिलकुल पॉल्यूशन छैए पॉल्यूशन फ्री छय सिटी बिलकुल हँ बहुत नीक छै नय फेर मुम्बई मे बहुत पॉल्यूशन छै लेकिन न तेक जे छै से पूरा हिली एरिया छै एकदम वहाँ के पहाड़ गाछ वृक्ष बहुत छै ताहिसँ कि हरियाली बहुत छैय
हूं आदमियो सब बढ़िआँ छैय किया त हमर ऑनलाइनकें अथी ये बिजनेस ये
अच्छा
कुर्ती और अथी सबके गाउन सबके त
कोन कोन अथीमे छियै अहाँ
हमर छैय फायदा बाजार के अपन फेसबुक पर पेज छैय ओर अथी छै लिंक अथी छै इंस्टाग्राम पर ऐह बर कस्टमर के अबै छै तऽ न हम तऽ गुजरात ओर महाराष्ट्र मे करै छियै बिजनेस ओ तोकें आदमी कें रिटेल मे छैय
रिटेलमे छैय त तहन त अहाँ इन्स्टाग्राम पर अहाँके हम फॉलो करबै त हमहुँ मँगा सकैत छी किछो
हँ हँ हँ
अच्छा ओ
पर छैय फेसबुकपर छैय हम त एड चलबैत छियै एड सँ कस्टमर आबे छै हमर प्रोडक्ट देखैय छै ओकरा
हँ नय- नय त अहाँ अहाँ आइ इंस्टाग्राम पर डालबै त कनि हमर हमर इहाय नम्बर छै संगीता चौधरी
हँ हम लिंक भेज देबैय इंस्टाग्राम पर
हँ इंस्टाग्राम पर लिंक भेज देबैय त हम फॉलो करबै किआकि माइन लिअ कि द्वारा मंगबैतसे कनि बढ़ियो भेट जाइत छै आब तऽ अपन जान पहिचानके भ गेलहु त सस्तो भेट जाय छैय
हँ हँ और हमर दोसर बिजनेस वला नम्बर छै सेहो भेज देब ओहो नम्बर के सेव कऽ देेबैय स्टेटस में लगबैत छैय वाट्सप स्टेटस मे सेहो देख सकैत छी
हँ हँ हँ हमरा हमरा भेज दैब कनि हँ चलू बहुत बढ़िया काज करै छी
हँ महाराष्ट्र गुजरात एहि सबमें जतेक लेडीज सब छथिन हुनका देखाइत छैनि तऽ हमरा कॉन्टेक्ट करैत छैय बहुत कस्टमर ये बहुत नम्बर ये हमरा लगमे गुजरातके अयसैंयो करै छी हे लेकिन असम सबकें आदमीके विश्वास नय होइ छैय
जे अहां असाम जेना माइन लिअ कि अहाँ हमरा कहिदेलियै त हम हम हमरा थ्रू अगर किओ जान पहचान हमर छैत ओकरासभके कहबै तखन विश्वास हेतैय जेभि हँ तखन विश्वास भऽ जेतैय जे मतलब दीदी कहैत छथिन त ठीक छैय
हँ नय तऽ असामकें लोकल आदमीे कहलहुँ हेँ हम लोकल आदमी सबके त सस्ता कें चक्कर में रहल
अ नहि ओ सभ कनिक छैयोह मेन माइंडेड
हू।
किया तऽ असामी पीपल जे छैय नेय असामी जनता ओसब आसामसे बाहर जायलेल जल्दी नहि चाहै छैय
आ
ओसब चाहैत छै जे आसामे आसामे मे रही आसामे जे करी सँ करी निकलैत छै बहुत निकल, बहुत आसामी छैयहो महाराष्ट्र ओमे छैय दिल्ली ओ मे छै लेकिन कम, जाहि टाइप। हा अपनसभके बिहारके मिथ मिथिलाके सभ जगह भेटत कोनो कोनो इन्डियाके वर्ल्डके कोना नहि छै जतय अप अपन सभके आदमी नहि छै ह पुरे वर्ल्डमे भेटत तेना आसामी आदमी अहाँकेँ जल्दी नहि भेटत।
ओकरा सभके लैग्वेज पर सभसँ बड़का डर ओकरा सभके होई छै कि लैग्वेज के ओ भाषा हँ भाषामहर ओतोका आदमीके हम तऽ लैग्वेज देखते देखते सीख जाई छियै
हँ हमरा आब हमसभ हम हमरा केओ ओतऽ विश्वास नहि करैत अगर हम आसामी कोनो फेस्टिवल मे कोनो किछो मे गेलहुँ तऽ हमरा पर केओ विश्वासे नहि करैत छै कि जे ई आसामी नहि अछि
हूँ हूँ गामके टाउन सभकुछ उहे आसामी जँका हैयत असामिकि यौ बंगालिये छिये बुझू हमसभ तऽ बंगालिए बुझैत छिये
ह असामी बंगाली मिलते जुलताे छै लेकिन हमरा अपनो भाषा बाजै छी तऽ कोनो प्रब। नहि होइय हा हिन्दीयो मे नै नहि होइय हा आ मैथिलो अथी असामियो मे नहि होई ओना ओ सभ हमरा सभके कि छलै सिखै के मोन छलै ख जे नहि हम ई लैग्वेज सीखी ई भाषा सीखी कियकि कतहु हमरा ई नहि बाजैए आबैए हमरा लिखैयो आबैए पढ़ैओ आबैए। असामी।
अच्छा अच्छा चलू तहन मिथिला क्षर सीख लियै तखन ने
ह मिथिल लचार नहि मिथिल लऽ अच्छा नहि आबैया ओ सीखयके कोशिश आब कि सीखब आब तऽ उम्र पार भऽ गेल उम्रके।
नहि उमर के बहुत। कि सभ साठि पैंसठि साल के आदमी सभ छथिन सिखै छथिन अपन ह हमर सभके अथी चलैत छै ने दसो हजार आदमी के हमसभ सिखा चुकल छियै हमसभ मिथिला मैथिलीके लेलऽ काज करै छियै एहिपर तऽ अक्षर सिखबे छियै व्हाटसप ग्रुप से। ऑनलाइन घर बैसल अहाँ यूट्यूब पर देख कऽ हम। कॉपी पर लिखु ओकर कॉपी के फोटो भेजू ग्रुप मे अहाँकेँ कॉपी चेक कऽ आ डेली टास्क देल जायत आओर परीक्षा हत तऽ बुझलो हम सभ बहुत आदमी के सिखेबेख छी
तऽ यूट्यूब पर मे कि कोन लिक हेतै ने
हँ पहिले तऽ अहाँ अथी करबै ओहिमे अहाँकेँ एडमिशन हयत ओइ के अहाँ के विद्युत तीन दिन तक अहाँके एडमिशन के लेल टाकस देल जायत अ आ लिखनाइ सिखएल जएत अ आ लिखनाइ सीख जेबै तहन फेरो बैचमे जोड़ि कऽ रेगुलर अहाँके ओकर फेरो शौत बनाउ नाम लिखू मिथिला अकक्षरमे तऽ लगभग तबअम मिथिला अक्षरे स सब बनल छै आसामियो गुजरातीयो बंगालीयो हूँ हूँ हँ
असामी मे बहुत जेना बहुत हँ अच्छा हम
भाषाँ लऽ कऽ त्यौहार रह रहन सहन खेनाइ पिनाइ सब उसब
सब हॅं सब बहुत मिलती मिथिला जेना अपना सबके माछ बिना किछु नै होइहा तेना आसाममे बंगाल मे माछ बिना किछु नै हएत बहुत किछु मिलै छै त्योहा
हूँ
आरो अपना सबके छियै तऽ बंगालियो आसामियो सब काली जी के पूरा मानै छै तोऽरा बहुत दुर्गा दुर्गा काली एकरा सबके ओहोसब भक्त छै अपनो सबके छियै तऽ अपना हमर सबके तऽ कुलदेवी कुलदेवीेये छथिन
हूँ तैं दुवारे कल्चरो सेम छै
हूँ कल्चरो बहुत मिलै छै हूँ आओर कहू अहाँ अपन सुनाउ दिल्लीके किछ किछ नया
दिल्ली मे बस हमसब छी बच्चा सबके लऽ कऽ तऽ अपन घर बना कऽ रहै छी एखन बच्चा सब तऽ छोट यै हँ एखन नामा मे यै लड़की बेटी नामा छठा मे लड़का अई एल पी जी मे कथि कहै छै हँ पंन्द्रह सोलह साल विवाह के भेलए त अपन चैल रहल छै गुजारा
अखन गृहस्थ आश्रम पूरा सम्भालि रहल छी हम हम आबि गेलहुँ आब सन्यास सासरम्भा
नै अहाँ सब तऽ आब रिटायरमेंट भऽ गेलौ आब अहाँ सब तऽ जे अथी केने छीय उपजेने छियै ओकर फल खाउ आराम स बैस क
हँ सएह कऽ रहल छी आब
भाजी
हूँ
तऽ अहाँके बच्चा सब ओहिठाम रहै छथि लड़का
हमर हमर बड़का लड़का नासिकमे रहै छथि आ दू गो लड़का छै आ छोटका जे छै से बेंगलौर
अच्छा अच्छा
आँ
ठीके विवाह दान सब पुतहु बच्चा
हँ हँ विवाह दान भऽ गेल बड़की पुतहु के एगो लड़का एगो लड़की किया आ छोटे छै एखन लेकिन छै आ छोटकी के एगो लड़का छै
हूँ हूँ हूँ हूँ
ह हमर सब त सब भऽ गेल हमर गेल सब
हू हु
अहिना होइ छै जिन्दगी
तऽ गाम जाइ छी कि नहि
हँ जेबै न गाम कोनो जनौ बिआह मुड़न किछो होइ छै तऽ जाइयए छै गौंव त हँ हँ हँ मझोलियामे छै हमर घर सासुर मझौलिया छै जाइए पड़ै छै गाँव तऽ जेनाइ एनाय लागल रहै छै गाँव गाँवसँ रिश्ता थोड़े केओ तोड़तै
हँ ठीके छै गाँवसँ जुड़ल रहबाक चाही
हँ अपन गाँवके के छोड़तै अपन पैतृक जे जगह छै ओकरा नहि छोड़यके चाही
ह चलू अभी बारह मिनटमे कटि जायत कॉल आ ओहिके बाद आब हम हयत तऽ हम मैसेज करब जखन तखन अपने फ्री रहब तऽ बच तेब हम कॉल करब तऽ हमरो तहन पूरा भऽ जायत अहुंके पूरा भऽ जायत
ठीक छै
ठीक छै तऽ
ठीक छै ठीक छै